नमस्कार मित्र हेलो
कि कोना छी
ठीके छै
तऽ आाज कोन वि हमूँ भगवानक कृपासँ बढ़िआँ छी आज कोन विषय पर चर्चा करब
आ जब भारत के जे वर्तमान परिस्थिति आर जे पिछला किछु वर्ष के जे बदलाव छै ने ओकरा बारे मे हम बात करे के चाहत
बहुत अच्छा नीक बिषय चुनलहुँ
हँ तऽ ई जे भारत मे भारत मे बहुत तेजी से जे परिवर्तन भए रहल अछि जे हम पिछला दू तीन वर्ष के स्थिति पर नजरि देब तऽ आर्थिक भ गेल तकनीक भ गेल शैक्षणिक भ गेल सामाजिक भ गेल अन्तराष्ट्रीय स्तर पर बात भऽ गेल तऽ बहुत किछु बदलल अछि हमरा लागैत अछि जे एहि विषय पर विस्तार से चर्चा करब तऽ रोचक सेहो होयत आओर ज्ञानवर्धक भी होयत
बिल्कुल भारत आब दुनियाक प्रमुख देशमेसँ गिनल जाय लागल अछि पिछिला किछु वर्ष देशक अर्थव्यवस्था डिजिटल तकनीक आधारभूत संरचना रोजगार शिक्षा आ विशेष नीति पर लगातार चर्चा होइत रहल अछि लोक सब सेहो एहि बदलावके प्रत्यक्ष रूपसँ अनुभव कै रहल अछि
बिल्कुल सबसँ पहिने अर्थव्यवस्था पर बात करी जे दुनिया भरमे अर्थिक चुनौती के बावजूद भारत भारतक अर्थव्यवस्था लगातार बढ़बक प्रयास कऽ रहल अछि सरकार विभिन्न क्षेत्र् मे निवेश बढ़ा उद्योगो मे प्रोत्साहन देबके आओर रोजगारक अवसर बढ़ाबके बात करेत अछि
बिल्कुल
मुदा एकरा संग महँगाई सेहो लोकसभक चर्चा विषय रहल अछि खाद्य सामग्री इन्धन या अन्य दैनिक आवश्यक वस्तु दाम मे समय समय पर वृद्धि देखल गेल अछि मध्यम वर्ग निम्न आ आय वर्ग पर एकर प्रभाव सेहो पड़ैत अछि
बिल्कुल सही बात आर्थिक विकासके संग संग रोजगारके प्रश्न सेहो महत्वपूर्ण अछि बहुत युवा पढ़ाई पर करबा के बाद नीक अवसरके खोजेमे रहै छथि सरकारी आओर निजी दुनू क्षेत्र मे रोजगारके सम्भावना बढ़ब पर लगातार चर्चा लागैत आ चलैत रहैत अछि
बिल्कुल मुदा एकरा संग महगाई सेहो लोकसभक चर्चाक विषय रहल अछि बिल्कुल बिल्कुल अहाँ मुदा एकटा सकारात्मक पक्ष इहो सेहो अछि जे स्टार्टअप डिजिटल व्यावसायक क्षेत्रमे बहुत वृद्धि भेल अछि बहुत युवा अपन व्यवसाय शुरू करि रहल अछि ऑनलाइन सेवा ई कमर्स डिजिटल मार्केटिंग तकनीकी क्षेत्रमे नव अवसर पैदा भेल अछि
हँ ज तकनीकक बात करी तऽ भारतक डिजिटल क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़अ ऑनलाइन भुगतान भए गेल डिजिटल बैंकिंग भए गेल सरकारी सेवा भए गेल ऑनलाइन उपलब्धता आओर जे इंटरनेट उपयोगी मे बहुते वृद्धि भेलो अछि
बिल्कुल आइ गाम घर धरि डिजिटल सेवा बहुत पहुँचि रहल अछि लोक सब मोबाइल माध्यम बैंकिंग पढ़ाई खरीदारी आ सरकारी सेवाके लाभ उठा रहल छथिन्ह डिजिटल इंडिया अभियानक प्रभाव स्पष्ट रूपसँ देखल जा सकैत अछि
बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्रमे सेहो बहुत परिवर्तन देखल गेल अछि ऑनलाइन शिक्षा भए गेल स्मार्ट क्लास भए गेल डिजिटल सामग्री आओर जे प्रतियोगिता परीक्षा मे ऑनलाइन तैयार अब सामान्य बात भय गेल अछि
बिल्कुल कोविड कालक बाद डिजिटल शिक्षक महत्व आओर बढ़ल आ बहुत विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से देश विदेश विशेषज्ञ सबसे सीख रहल छथि हालाँकि ग्रामीण क्षेत्र मे इंटरनेट संसाधन कमी कखनो कखनो चुनौती बनै छै
बिल्कुल स्वास्थ्य क्षत्रा मे सेहो काफी सुधार देखल गेल अछि जे अस्पताल आओर अस्पताल के चिकित्सा सुविधा आओर स्वास्थ्य जागरूकता पर अधिक ध्यान देल जा रहल अछि
सही कहलौं लोक सब आप भारतक उद्धार आधार रहल अछि कृषि क्षेत्र भारतक आधार रहल अछि पहिला किछु वर्ष में बिल्कुल लोक सब स्वास्थ्य व्यायाम योग आ संन्तुलित भोजन पर पहिने से बेसी ध्यान दे रह देइ छथि स्वस्थ्य प्रति जागरूकता बढ़ल अछि जे एकटा सकारात्मक संन्देश अछि
हां कृषि क्षेत्र में भी भारत अ वार्ता के आधार रहल अछि पिछला किछु बर्षमे आधुनिक कृषि तकनीकी आओर जे सिंचाई सुविधा आओर कृषि के ह मछ निक नक एकर जोर देल गेल छै
बिल्कुल हां किसान सब लेल विभिन्न योजना सेहो लागू कयल गेल अछि हालाकि मौसम परिवर्तन उत्पादन लागत बाजार मूल्य जकाँ चुनौती सब आइखो मौजूद अछि यहि क्षेत्रमे निरन्तर सुधारक आवश्यकता त अछि
बिल्कुल हमरा लागत अछि जे भारतक के सबसे बड़ा ताकत ओकर युवा जनसंख्या छी यदि युवा शक्ति के सही दिशा भेटाए तऽ देश बहुत तेजी से परगति कसकत अछि
युवा सब शिक्षा तकनीक खेल विज्ञान व्यवसाय आ नवाचार क्षेत्रमें लगातार योगदान दे सकल अछि देशक भविष्य बहुत हद छथि युवा सभक हाथ में अछि
बिल्कुल आजुके चरचा से तऽ स्पष्ट होइत अछि जे भारत के अनेक क्षेत्रो मे परिवर्तन दौर से गुजरैइ आ रहल अछि किछु चुनौती अछि छी तऽ मुदा अवसर सेहो कम नई अछि तब हमनी भाग दू में भी बात करल जाइ जे ऐं अब वर्तमान समय मे आने मा सी बिषय पर की बात करै सकैत अछि
त बिलकुल मित्र पिछला भागमे हम अर्थव्यवस्था शिक्षा स्वास्थ्य आ तकनीक पर चर्चा केने रही आब वर्तमान समय मे अन्य महत्वपूर्ण विषय सब पर बात करी
बिलकुल भारतक के जे विदेश नीति और वैश्विक स्थिति पर चर्चा करब सेहो आवश्यक अछि कारण आइ जे दुनिया भारतक के बहुत ध्यान से देखाेत अछि
बिलकुल भारत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय भूमिका निभा रहल अछि व्यापार सुरक्षा पर्यावरण विज्ञान आर तकनीकी सहयो क्षेत्रमे भारत सहभागिता बदलि बदल रहल अछि
हँ ई देश के बढ़ैत प्रभाव संकेत अछि भिन्न देश भारत से आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी बढ़बामे रुचि देखबाका के रहल छथिन एकरा से व्यापार आऔर निवेश सम्भावना सेहो बढैत अछि
बिलकुल पर्यावरण आ जलवायु परिवर्तन सेहो वर्तमान समय एक महत्वपूर्ण विषय अछि अत्यधिक गर्मी अनियमित वर्षा आ प्राकृतिक बदलावक प्रभाव विभिन्न क्षेत्र मे देखल जा सकैत अछि
बिलकुल पर्यावरण संरक्षण आब केवल सरकारेक विषय नहि रहल बल्कि प्रत्येक नागरिकति अथि जिम्मेदारी बनी गेलल छी वृक्षारोपण भए गेल जल संरक्षण भए गेल स्वच्छ ऊर्जा पर भए गेल तऽ ई सब पर अधिक ध्यान देबके आवश्यकता छै
बिलकुल खेलक क्षेत्रमे सेहो भारतक प्रदर्शन चर्चा योग्य रहल अछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितामे भारतीय खिलाड़ीसभ नीक प्रदर्शन कइ रहल छथि
हँ क्रिकेट के अतिरिक्त फुटबॉल हॉकी बैडमिंटन आओर कुस्ती भे गेल एथलेटिक्स भर अन खेलामे सेहो भारतीय खेलाड़ी सफलता प्राप्त के रहल छथि अही से युवा सब प्रेरित होइत हेत छथि
बिल्कुल सही सामाजिक स्तरपर सेहो बहुत परिवर्तन देखल जा रहल अछि महिलासभ शिक्षा प्रशासन विज्ञान व्यवसाय य राजनीतिक सहित विभिन्न क्षेत्र मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहल छथिन
ह ई वास्तवमे सकारात्मक परिवर्तन अछि जतेक की अभिक समान अवसर उपलब्ध होय तऽ ओत समाज के विकास संन्तुलित होए महिला सशक्तिकरण देशक प्रगति महत्वपूर्ण आधारत अछि
बिलकुल विज्ञान आ अंतरिक्ष क्षेत्र मे भारतक उपलब्धि सेहो प्रशंसनीय भेल अछि भारतीय वैज्ञानिक सब लगातार नव उपलब्धि हासिल केय रहल छथिन
बिलकुल अंतरिक्ष अनुसंसधान मे कही जाइ त उपग्रह प्रशिक्षण आओरो भी वैज्ञानिक परियोजना सब भारतक के क्षमता के दुनिया सम प्रस्तुत करे के अधि इहो सब विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाबे मे सेहो एकर योगदान अछि
बिलकुल जे समग्र रूपसँ देखल जाय तऽ भारत अवसर आ चुनौती दुनू सङ्ग आगाँ बढ़ि रहल अछि जनसंख्या रोजगार पर्यावरण अ ससांधन संबंध प्रबंधन जेका विषय पर निरतर कायल करबाकवसर अछि
बिल्कुल बिल्कुल सही बात मुदा शिक्षा तकनीक नवचार युवा शक्ति पर अ लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत के मजबूत पक्ष छथि यह दिशा अमे प्रयास जारी रहल तऽ भविष्य अरो उज्जवल भए सकैत हंँ
बिल्कुल हमरा लागैत अछि जे नागरिकक सभके सेहो देशक विकासमे सक्रिय भूमिका निभाय चाही केवल सरकारपर निर्भर रहब पर्याप्त नहि अछि
बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर ल की जिम्मेदार नागरिक कानून पालन सुरक्षा शिक्षा सामाजिक सहयोग माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति देशक विकास मे योगदान दे सकैत छथिन
बिल्कुल आजुक चर्चा बहुत विस्तृत रहल हम अर्थव्यवस्था शिक्षा स्वास्थ्य तकनीक कृषि विदेश नीति पर्यावरण खेेल विज्ञान आ सामाजिक विकास सहित अनेक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा विमर्श कयलहुँ बहुत अच्छा लागल
हँ बिल्कुल हमरो अच्छा लागल तऽ त छी फिर बात कबो करै छै
बिल्कुल ठीक अछि धन्यवाद